हेलो
हेलो
हेलो हाँ बहिन आवाज नइखे आवत।
हाँ अंजना दीदी कते दिन भए गेल रहियै तोहर कोनो आता पता न छौ कतय गायब छलियै ये?
हेलो घरे की कहीये हम तऽ एते ही छल। छलहुँ नहि हम तऽ कतेक दिनसँ बाहर गेल छलहुँ। बस कालहि रातिमे घरमे घूसहै छलहूँ
अच्छा कतय गेल छली हम तऽ कते बेर फोन कलियो मगर तोहार फोन बन्द बता रहल छौ। सब ठीक ठाक तऽ छै ने?
हाँ हाँ सब एकदम नीक छै असलमे हम स परिवार माता वैष्णो देवीके दर्शन लेल जम्मू गेय छलहूँ पहाड़ पर नेटवर्कके कनि समस्या रहत छै एहिसे बात ना हो कतह छै
अरे वाह वैष्णो देवी ई तऽ बहुत नीक बात भेल। हमर तक कते दिन से मन छिया के माता के दरबार जाइ मुदा कोनो योगे नहि बनि रहल छै। कते भाग हे मै छतू दर्शन नीक जकाँ भेलहु ने
हाँ बहिन दर्शन बहुत सुन्दर भेल माता रानीके कृपा से कोनो कष्ट नहि भे-ना भई हम तऽ तोरा लेले स माता से मन्नत मांगले हो छी ई तऽ फोन पर पहिले माता के प्रसाद ग्रहण कर
हँ-ह-हँ
धन्यवाद बहिन तोहर ई गप सुनके मन गदगद भए गेल अच्छा हमरा ई बताव कि तोरा सबक ई प्लान केना बनल? आ कते दिन लागत ई यात्रा मे?
प्लान तऽ अचानक बनी गेल। हमर बाबूजी कतेक दिनस कहि रहल छलाह हम तऽ कुल मिला के छओ दिनक के यात्रा पर गय छलहुँ। दू दिन जायमे दू दिन आय मे दू दिन जायमे दू दिन वहाँ पे रुक कर दर्शन करै मे- आओर दू दिन आए मे
अच्छा तऽ ट्रेनसँ गेल छलियै कि फ्लाइटसँ, आ जम्मू कते पहुँचलऽ जम्मूतवी की सीधे कटरा।
हमसब ट्रेन ट्रेन से गेल छलहु दिल्लीसँ शिव शक्ति एक्सप्रेस पकड़-पकड़ने छलहूँ आओर सीधे कटरा स्टेशन तक जाइत छलहु एकरा कटरा स्टेशन एकदम नया आ सुन्दर बन गेले छली ओते से माता के पहाड़ साफ दिखाई देैत छली।
ओहो सीधे कटरा तक ट्रेन जायत अछि ई तऽ बहुत नीक छै, हमरा लागत जे जम्मू उतरिके बस आ टैक्सी लेेकर लेल पड़ैत हतै अच्छा कटरा पहुँचेके बाद रुकबक की व्यवस्था छै ओतेह कोनो होटल पहिने से बुक केले कि ओ र जा के केले।
हमसब पहिले ही से ऑनलाइन होटल बुक केले छैलिहीं ई बेसी नीक रह छै कटरा चौक के पास कतको होटल आ धर्मशाला छै, तोरा अपन बजट के हिसाब से पाँच हजार से तीन पाँच सौ से तीन हजार तक का बढ़ियाँ रूम मिल जायत छै
ई तऽ बहुत कामक गप बतेलऽ अच्छा अंजना एक गप आओर बता कटरा से माताके भवन तक चढ़ाई कितना किलोमीटर के छै। आ कते समय लगैत अछि की बूढ़ पुरान लोग पैदल चलि सकैत छी।
कटरा से बाण गंगाके चढ़ाई शुरू होइत अछि अते तऽ भवन लगभग चौदह किलोमीटर छै अगर हियाँ पैदल चलबै तऽ छओ से सात घंटा लागि जायत अब रही ग- बात बुढ़ल बुढ़ पुरान के तऽ ओते घोड़ा पिट्टू आ पालकी सब बढ़ियाँ व्यवस्था छै अब तऽ कटरा के सीधे साँझी छत तक लेल हेलीकॉप्टर से ही लोग चलतो अछि मुदा ओकर बुकिंग पहिले से से करैके पड़ते छै
अच्छा हेलीकॉप्टर से व्यवस्था छै, तऽ अहाँ सब केना गेलहूँ पैदल की घोड़ा से
हम सभ ब- भाय बहन तऽ पैदल गेले छी। जय माता दी कहत जाय छी आओर समय बितती के नहि लगत पता ही नहि चलत कि हम कब माँ के दरबारमे पहुँच गेले छी। मम्मी बाबूजी हम सबके घोड़ा कर देलनि ओ ओकरा सँ आराम से पहुँच गेले छै रास्ता में कतहु जगह बसे के खाय पी के दवाई के दुकान रहे छी कतहु कोनो दिक्कत न भेल छी बहिन।
सुन के एकदम नीक लागि रहल छी अच्छा ई बताब कि चढ़ाई कयला के बाद ओते कतहु रुकबा के जगह मिलैत छै की सीधे दर्शन कय के उतर उतरे के पड़े छै।
नय नहि नहि भगन नहि नहि बहिन भवन पर पहुँच पर कर सेहो बोर्ड के बहुत पैक पैक छल छै केतको रूम छै ओतय फ्री मे कम्बल फ्री भी मिलै छै अहाँ ओते आराम से सो सकत छी हम सब राति मे ओते आराम कलहु अब भोर मे चार बजे उठ के स्नान कर माता के दिव्य आरती क दर्शन कलहु गुफा के अन्दर माता के तीन रूप महाकाली महालक्ष्मी ओर महासरस्वती के पिंडी रूप के दर्शन होइत अछि उधर देख के अखि के नोर आँखि से जोर बहे लगली से शांति भेटल की रही।
आहा तोहर बात सुन के हमर रोम रोम पुलकित भए गेल। मन भए रहल अछि जे हमहु एखने उड़ी के चली जाइ अच्छा अंजना माता के दर्शन के बाद भैरो बाबा के मंदिर सेहो जायत पडै़य छै हूँ
एकदम ठीक सुनलो कोमल माता के भवन त लगभग दो किलोमीटर ऊपर चढ़ाई छै। भैरवनाथ के ओते चढ़ाई कनि कठिन छै मुदा आब ओते लेल रूपवे बनी गेले छिय सिर्फ सौ रुपया टिकट छे और तीन मिनट मे वहाँ ऊपर पहुँच जाइ छी हमसब रूपमे से गेल रहल छी।
बाप रे बा रोपबे से ई त बहुत सुविधा भए गेल ह
का भेल बहिन। नेटवर्क नय नहि आइ छी।
मतलब ई तो बड़ा सुविधा भए गेल छै बाकि डर नहि खै लागत छै ई कनि ई बताब कि पूरा यात्रा मे प्रति व्यक्ति केतना खर्चा भए गेल हम अपन पूरा परिवार के लेल बजट सोचि रहल छी
जे कहू कोमल खर्च त तोरा रहे खाय आओर यात्रा के साधन पर निर्भर करते छो मुदा अगर एक मत मध्यमवर्गीय बजट क बात करी त ट्रेन के टिकट होटल खाय पिय आ घोड़ा पी सब मिला के पाँच से सात हजार रुपआ प्रति व्यक्ति के बहुत बढ़िया से यात्रा भऽ जायत आओर हेलीकॉप्टर नेट पर कनि बेसी लागत।
ई ते बहुत बेसी न छै हमरा लागत छै कते महंग होइ कनु पचास साठ हजार रुपआ लग जाइत छी यात्रा लेल कोनो पास या रजिस्ट्रेशन कराय के पड़त छै कि एहि तरह जा सके छी
हँ ई सब बहुत जरूरी जरूरी छै यात्रा शुरू करे से पहिले यात्रा रजिस्ट्रेशन कर बाय पड़ैत छै। ई ऑनलाइन से हो जाइत छै आओर कटरा स्टेशन पर काउंट काउंटर से ओ तऽ फ्री मे मिलते छै ओकरा बिना अहाँ चढ़ाई नहि शुरू कर सकते छै ओकरा
ई देलहु अंजना नहि तऽ हम सब बिना जनने चले जायतू आओर ओते जाक परेशान होइ छी। आ आओर ओ जेे मौसम केहन छै गरम कपड़ा सेहो ले पड़त
एखन तऽ ओते मौसम नीक छै मुदा रातिमे कनि ठण्ड भऽ जाइत छै तहि दुआरे एकटा एकटा दूटा गरम हल्का हल- एकटा गरम कपड़ा बच्चा क जरूर रख राखी लेब अहाँ पैर के पहले लेल आराम जूता आ चप्पल जरूर राखि लेब चढ़ाई करने मे मुश्किल नहि भेल छै
ठीक ह बहिन हमसब गप नोट कर लेल ली हम एहि हफ्ता बाबूजी से बात करेब कि जाय के प्लान करे छी आओर टिकटो बुक कराय के पड़ै छै
हाँ एकदम जहाँ जहाँ जाइयए तो टिकट बुक भ- जाइ हमरा बतैह हम तोहरा ऑनलाइन होटल बुक करबा देबमे मदद कर देब
हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अंजना तू हमर कते दुविधा दूर करल देलो छूँ अब तऽ काल ही हम तोरा घर आबि रहल के माता के प्रसाद लेब और तोरा यात्रा के फोटो देखेम छै
हाँ हाँ कते खुशी खुशीके गप रहल छी कहलि छ साँझि मे आबब हम सब सङ्गे चाय पीब ओ कथो करब
हाँ जेना ई तऽ भए गेल चर्चा रहै खाय पीनेके मुदा एगो बात बताबऽ कटरा से भवन तक चढ़ाई करे लेल की की समान रखेत के चाहे छी हमरा समझीमे नहिखे आबी की कोन कोन समठ समान ले जाय के रहे छी
जरूरी सामानमे रेन कोट है है थोड़का दवाइसँ खाना पीना रास्ता लए थोड़का नास्ता नमकीन बना के रख रहल छौ तो ठीक रहल छौ थोड़का ब्रेड बा ग्लूकोज छी आओर थोड़का रोजाना के दवाई उल्टी दस्त बुखार ई सबके दवाइ रखले छी तो कोनो रास्तामे कोनो दिक्कत परेशानी नहि होइत छी
अच्छा बहिन चलो ठीक छै अब घर आएम त सामने से बता दिय त अच्छे से समझ आय छै ठीक नु चल रखैत छीयो
तोहर इन्तजार करबी बहिन चलु त ओके बाय बाय हम इंतजार करब तुहार
हँ हँ बिल्कुल